हैलो
हँ की हाल चाल?
ठीक छैय अहाँ अपन बताउ।
बढ़ियां और सब
और सब ठीक छैय।
भ गेलै खाना पीना?
हँ एखने भेलैया।
की सब?
आलू टमाटर के सब्जी और रोटी।
ओ वाह आ कतयसँ? हँ हमर खाना पिना भ गेलै।
कथी सब खेलियै?
भात दाल आर करैला के भरता आ कदीमा के भुजिया आलू के चोखा।
अच्छा अहाँ कतयसँ छियै?
बेनीपट्टी।
अच्छा हम छी मधुबनी चौरी स।
अच्छा
हूँ
चौरी से जा्यदा आदमी छैय।
हँ ओ मतलब एहि के जे हेड छथिन ने रन्तिका जी
हँ तऽ ओएह सबके सााथ जोड़ने छथिन ने।
ओहो चौरीयेके छथिन मतलब ओ हमर मौसी लगै छथिन रिश्ता मे।
अच्छा अच्छा तै दुरे जादा चोरीए खाली आबे छैय।
हँ ओ जे एगो छथिन ओ हेड छथिन उत्पपाल सिंह। सेहो चौरहे के छथिन।
ओ
हँ तऽ उएह पर मिथिलाके प्रमोट करय ल ईसभ भऽ रहल छैय।
ओ
हू
आओर पढ़ाई वढ़ाइ कतऽ?
पढ़ाइ वढ़ाइ नहि एखन चलि रहल छैय।
ओ कोन क्लास मे?
एखन मास्टर मे एम ए में।
एम ए में।
ह
आओर सब।
आओर सब तऽ ठीके छैय। आओर कहियौ अहाँ कत कतऽ घुमल छी बिहार मे?
बिहारमे तऽ बहुत जगह मिथिला हाट फेर ओहिके बाद ओना फेमस मतलब जा अखन तऽ मिथिले हाट छै
हँ सबसँ फेमस तऽ एखन मिथिले हाट छै
हँ
हूंम्म हमहुँ घुमैल छी मिथिला हाट जनकपुर श्यामा म
अच्छा हँ जनकपुर से याद आएल जनकपुर हमहुँ गेल छी दू बेर गेल छी बट जनकपुर मतलब कनि दोसर रूट मे पड़ि जाइ छै ने ताहि दुआरे एक दू बेर गेल छी
अच्छा हमसभ तऽ जन
अहाँ सब के तऽ आओर दूर परैत हेत जनकपुर
बहुत जादा हूंम्म जयनगर से और अन्दर जाय पड़े छै
हँ जयनगर से तऽ फेरतऽ ट्रेन पकड़ि के जाइत हेबै
हँ नहि एतय से जय नगर ट्रेन से ट्रेन के बाद फेर बस से जाइ छी
ओ आओर एतय तऽ हमरा सबके एतऽ उल्टा पड़ि जेतै हमसभ जेय ओतऽ सँ जेबै मधुबनी मधुबनी सँ फेर ट्रेन पकड़ू जयनगर जाउ फेर जयनगर सँ फेर ओतय सँ चलि जाउ तऽ एहिसँ बढ़िआँ छै आराम सँ पन्द्रह सँ दू हजार रुपैआ लेलक आओर सीधा पहुँचा देलक आवा जाय दुनू के
हँ तऽ ठीक छै तऽ हम तऽ अहींके पासमे जायब
हूंम्म पासमे चलती आओर मतलब अहाँ के मतलब कम खर्चा मे अहाँ के चलि जेतै जेना चलती ऑटो सब होइ छै ने चलती ऑटो से जेतै तहन तऽ आराम से पहुँच सकैए आओर जनक तऽ कम खर लागल आ नहि अगर अहाँके जायके अए मतलब भाई टाइम से जाउ टाइम से आबि जायब आराम सँ गाड़ी बुक कऽ लिय दू घंटा त जा दू घण्टा जाना दू घण्टा आना चारि घण्टा पाँच घण्टामे आबि जाउ घुम फिर क
हँ लेकिन ओना चलतीे मे बड्ड परेशानी भऽ जाइ छै
चलती मे कनी परेशानी भऽ जाइ छै हँ एत से ओतऽ गाड़ी पकरु एतऽ से ओतऽ गाड़ी पकरू तै दुआरे अइसे बढ़ियाँ छै जे चारि पाँच आदमी सब ग्रुप मे बनल रहल तऽ सब मिलके आराम से चलि गेल
हँ आओर की
मिथिलो लेकिन हमर सभके इम्हरसँ मिथिला हाट दूर पड़ि जाइत छै अहाँ सभके एम्हरसँ
हमर सभके ओम्हर सभ नहि पड़ै छै अगर चलती मे जेबै तऽ दूर पड़त कियकि ओ पूरा सकड़ी तकड़ी घुमा कऽ लऽ जाइत छै आओर अगर डायरेक्टमे जेयबै तऽ डायरेक्टमे ओ की करैत छै पण्डौल सँ डायरेक्ट भवानीपुर निकालि कऽ ओतहि निकालै छै
आओर हमरा सभके तऽ हमरा सभके उम्हरसँ शाम क गेल रहियै तऽ मिथिला हाट तऽ बुझियो चारि बजे मतलब गेलियै हमसभ घरसँ निकललियै शाम मे चारि पाँच बजे
आ एलियै राति के बारह बजे
बाह
मतलब जाए मे लागि गेले अहाँके अ
जाय मे अहाँ के लाग गेले एक दूो तीन चारि घंटा जाय मे चारि घंटा आ आब मे चारि घण्टा मतलब बुझियो साढ़े तीन घंटा के चारि घंटा खालि जाय मे लागि गेलै
हँ लगै छै टाइम
हँ दूर पड़ि जाइ छै फेर एम्हर उच्चैठ आयल छी कि नहि कहियो
कतऽ
उच्चैठ दुर्गास्थान।
नहि उच्चैठ दुर्गास्थान नै आयल छी ओम्हर। हँ, नाम सुनने छी कपिलेश्वर जरुर आयल छी
त कपिलेश्वर तऽ हमरा सभके घर से भऽ गेलै फेर ओहो एक घंटा के रास्ता आर दुर्गास्थान के उच्चैठ दुर्गास्थान तऽ बस पाँच मिनट के रास्ता।
अहाँ अतससँ तहन तऽ पासेमे अए जा सकै छी, बार बार।
हँ तऽ ओ तऽ सभ दुर्गा पूजा मे तऽ लोक पैदले चलि गेल। चलि आयल, दस दिन पैदले गेल।
आ कॉलेजो हमर सभके उतहि छलियै ने, दुर्गास्थान। दुर्गास्थान के बी एस कॉलेज।
अच्छा
ह तै दुआरे।
हमहुँ पहिले बिहारेमे पढ़ै छलियै, फेर पप्पाके मतलब बिजनेस एतऽ हो गेलै ने राजस्थानमे।
अच्छा
तऽ फेर एतय आबि गेलखिन पप्पा, तऽ फेर हमहुँ एते आबि गेलियै।
अच्छा ओते राजस्थानमे
हँ
ह सभ मम्मी पप्पा सभ रहै छैथ?
हँ, सभ एते रहै छथिन, परमानेंटली सिफ्ट छथिन।
भाय बहिन सभ
हँ एकटा बहिन छै, छोट छै एखन दसवींमे परीक्षा देलकै है, पास। दसवींमे
आओर सभ
आओर सभ तऽ ठीक छै। आब फेर अगस्तमे गाँव एबै तऽ सोचै छियै, जनकपुर फेर जायके।
अथी अगस्तमे
हँ, बाबा के बड़की छै ने।
अच्छा
तऽ बरखीमे जाइके छै, तऽ फेर अगस्तमे जाय पड़तै।
ओ
हू
हर छिज़ मे घुमो
हँ तऽ पप्पा तऽ नहि जेथिन पप्पा के तऽ मतलब। ओ बिजनेस वगैरह फेर के सम्भालतै तऽ फेर हम जे।
आ कथीके बिजनेस छै?
इम्पोर्ट एक्सपोर्टके मतलब कतऽसँ माल उठा कऽ उमरेसँ उमरे डायरेक्ट दोसर जगह बेचि दै छथि।
अच्छा अच्छा
पहिने बिहारमे करै छलखिन, लेकिन बिहारमे की होइ छलै जे नुकसान भऽ जाइ छलै, यातायात नहि छलै आ तऽ लेट पहुँचै छलै, तऽ लेट पहुँचलाक बाद पार्टी पैसा नहि दै छलै। तऽ फेर ओतयसँ छोड़ि कऽ फेर गेलखिन सूरत। सूरतमे कॉम्पिटिशन बेसी भऽ गेलै, तऽ फेर राजस्थान एलखिन। तऽ आबे तक तऽ चलि रहल छै एक सालसँ आब कोहै छथिन जे गुजरात मे शिफ्ट करतै
टरक से जे माल सबजाइ छै से सप्लाई मतलब खरैत हेतै
हँ जेनाकि मतलब केओ कम्पनी वाला ओकरा माल बना देलकै तऽ अहाँके जेनाकि आब ओ माल खरीदैके बेचइ लेल तऽ हम ओ कम्पनी वालासे खरीदकेऽ अहाँके बेच देब
अच्छा
एना करै छैक पहिले तऽ मतलब कि घरे पर अबै छलै माल जेनाकि बेचै छलखिन ने तऽ माल घर पर अबै छलै तऽ की होइ छेलै घर पूरा पैक भऽ जाइ छलै माले से तऽ मम्मी एकदिन खिसिएलखिन कहलखिन जे बिजनेस बन्द कऽ दिऔ ने तऽ फेर ई काज सब एना नहि करियौ तऽ आब डायरेक्ट क देबै आब गोडाउन बना देने छथिन जे गोडाउन मे फोन केला के बाद उम्हरे से उम्हरे डायरेक्ट माल गिरबै छी
घरमे रखलास पूरा फैल जाइ छै ने
हँ नहि घरमे रहै छेलै ने तऽ की होइ छेलै पप्पा मम्मी के बेडरूम मे दूटा माल उम्हर खसि पड़ल यऽ दूटा इम्हर पड़ल यऽ ताहिमे की पता नहि चलै छेलै आओर पहिले छोट छेलै तऽ हो जाइ छेलै आब बड़ा भऽ गेलैये तऽ नहि होइ छै आब आइ काल्हि त गाँवों मे बिजनेस चले लगलै ये ठेकुआ सब
हँ तऽ गाँवो मे विजनेस चलय आँ
हमर मामी सब बेचै छथिन ने तइ दुआरे हमरा पता य
हँ अच्छा अवन्तिका जे छथिन
हँ ओ तऽ साड़ी बेचैत छथिन कहै छलखिन
ओ
ओ साड़ियो सेल करै छथिन ई मिथिलो वाला करै छथिन ई
ओ मामी भेलथि ने ओ अवन्तिका दीदी
नइ मौसी भेलखिन हमर
अच्छा मौसी भेलैथ
हँ मतलब हमर मम्मीसभ ओसभ एक्के साथ क्लासमे पढ़ने छथिन
अच्छा
एक्के गामके सब ने चौ
बढ़ियाँ छै
उएह फोन केने रहथिन तऽ राजस्थान मे रहियै तऽ वएह फोन केने रहथिन जे बौआ एहन वहन काज छै जे तोरा तऽ मैथिली बजला आबै छौ से बाते करे के छै हम कहलियै जे ठीक छै मैथिली बाजे के छै तहन तऽ कोनो दिक्कत
हँ ट्राइ करऽ मे की जाइ छै भाइ बैसल रहै छै कोनो बड़का काज तऽ छै नइ आरामसँ क लिय बर इएह छै कि कनि केकरो कॉल करू तऽ डिस्कनेक्ट नेटवर्क इश्यू बताबैत रहै छै
हँ तऽ नइ हमरा तऽ एन इसु नइ बतबै छै कियेकि फेर वाइ फाई वगैरह लागल छै तऽ एखन तक तऽ भेलैये
भेल ये
हँ भेलैये
तैयो मक्सिमम कते
मैक्सिमम भ जाइ छैय हफ्तामे छओ तक।
छओ सौ।
छौ नहि चारि हजार पाँच हजार मैक्सिमम भ जाइ छैय।
चार हजार अहाँ कते दिन से मतलब कऽ रहल छलियै से?
हम ई पिछला तीन चारि महीनासँ कऽ रहल छियै।
ओ हमर तऽ परसुए चालुए भेला।
नहि हम तऽ पिछला तीन चारि महीना से कऽ रहल छियै मतलब शुरुए से जहन एहि ग्रुप मे जुड़ल हेबै तऽ एहि ग्रुप मे एखन अस्सी मेंबर छैय। जहन हम जुड़ल रहियै तहन सत्ररह की अठारह मेंबर रहै।
हँ तहन तऽ बढ़िया है सप्ताह में अगर छओ सात हजार अगर तीनो हजार कमा लेलकै आदमी सप्ताहमे
हँ एखन तऽ एखन तऽ मतलब टास्क नहि आय जे ई टास्क जे मतलब एखन आयल हैत तीन घंटा पूरा करयके।
हँ काल्हि त छैय तीन घण्टा पूरा करऽ ला।
हँ अगर तीन घंटा पूरा कऽ देलियै मतलब बात कऽ कऽ कऽ कऽ तऽ फेर तीन घंटा के बाद की होइ छैय जे अच्छा अच्छा टास्क मिलै छैय केवल कॉले करयके नही जेनाकि अहाँ ककरो कॉल करबै तऽ अहू के सौ रुपैआ भेटत अगर अहाँ के केएओ कॉल करत त आहां के अस्सी रुपैया भेटत।
अगर एखन जेना अहाँ केलियै तऽ ओकर मतलब की हेतै?
ओकर एतै जेनाकि हम अहाँके केलहुँ तऽ हमरा सौ रुपैया भेटतै और अहाँ अपन हमर फोन उठेलियै तऽ अहाँकेँ अस्सी रुपैया भेटत।
ओ अखन तक मिक्सिमम चारि पाँच चारि आदमी जेना चारि आदमी के कॉलिंग गेल छैय आ बस उम्हर से दू तीन आदमी के कॉलिंग आयल छैय।
हँ तऽ अहाँके भेल चारि चारि आदमी के अहाँ केलियै तऽ चारि सौ तीन आदमी के सब छओ सौ चालीस रुपया भऽ गेल आहांके। लेकिन अहाँ तीन घण्टा पूरा नहि करबै तऽ फेर काज नहि भेटत। दोसर टास्क नहि भेटत।
लेकिन ई तऽ भेट जेतै ने अर्निंग तऽ भेट जेतै ने?
हँ हँ अर्निंग भेट जायत। टास्को भेट जायत लेकिन अवन्तिका जी स बात कऽ लेबनि अपन। ओ द ओ दिला देता। हम तऽ कोनो कोनो मतलब हफ्ता में छुट्टी पर रहै छियै तऽ व नहि तऽ फेर